तार
जी नमस्कार
कहै छै ने अहाँके खाना उना खा लेलेने छि
हँ यहाँके त खाना ना खा ले छी अहाँ के कहे छी अहाँके खाना न खा ले छी
जीं हांगई खा लेलेे छी की खै ले छी
आहाँ के देखैले छी मीट आओर चावल अहाँके कथि कथि खैले छी
ह खइ छी चिकन मटन हैंडी मटन पनीर चावल खस्सी के मीट खैले छियै मुर्गा के मीट खैले छियै आओरो पापड़ तिलौरी सलाद खइले छी य यहाँ के बता सकै छी अहाँ के की हले छीयै
अहाँके खैे छी ई कहै छी ने मीट आओर चावल
आरो कुछु न खईले छै बस इ है
हँ मीठ आओर चावल आओर पापड़ तिलौड़ी
ह नीक लगै छै से खाय मे
हँ बड़ नीक लागे छै पूरा भर पेट खैले छै यह के
जी ई तऽ बात छै
अहाँ के मोबाइले मे सिम बोधौ रखले छी मोबाइलहाँ के
अहाँके
अहाँ के शिव शिबोध रखले छै मोबाइल गेम खेलै छी अच्छा क सुधै छी य मारे छी ने
रुक छिय न
आर कोय छी आहाँ खाना पीना की बोलै छै ने अहाँ के माताजी खाना पीना पिताजी खा लेलेे छियै
हँ यहाँके तऽ माता पिताजी सब खाना उना खा के सुतल छी अहाँके कैस
जी हिमो के माता पिता खाना उना खाय के सुति रहल छी आओर कहै छी ने आहाँ मातता पिता भाय बहिन दादा दादी ना ना नानि फु फूकल ई सबके हाल चाल सब नीक छै ने तबत तबत
हूँ
सब नीक छै ने
हू सब नीक छै आओर कहि छै अहाँके माताजी पिताजी सब ने छियै
ह ै छै ने ई बोलै छैय औ खरिदो जा खरिदो
खजूर खजूर यहाँके तऽ खयले छियै खजूर उजूर
नीक लागै छै खायमे
हँ बहुत लजीज लागे छै नीक लागे छै खजूर बड़ी नीक लागै छै
बड़ा इहों के बड़ा नीक लागै छै खाय मे उस
नहि नहि इसम न ब नहि त की प अरे आओर कहै छी अहाँके माताजी कोनो कामो करै छै कि नै हम पिताजी य मतल खुशी आ एतने
अहाँकेँ पिताजी करै छियै, काम उम हमर पिताजी करै छियै खेती बाड़ी। करै छै अहाँकेँ पिताजी कि करै छै।
आइ अहाँकेँ पिताजी। अ हमरके पिताजी करै छियै किसानी आओर माताजी घरके काम करै छै अहाँकेँ।
ह, सुनेमे आयल छै कि। अहाँकेँ पिताजी बहुत पहिले गेल छै बाहर तऽ साँझ। गेल छीय आ सुबरे खी मिठइ लेगे आयल छै।
नहि अहाँकेँ तऽ पिताजी कल छै। आज गाए छै, आ परस मतलब कल सुबह पर मिठाई लेके चले छै काम न चलै छै, ने एहि से
अच्छा ई बात तऽ सही छियै य पर ज। किसे नहि ई गलत छै, लेकिन बात तऽ सही छियै ने।
हु, कऽ करै छै अहाँकेँ काम उम नहि चलै छै तऽ ओरा पर। तोहके कोन फायदा बताय छीय ने अहाँकेँ। सा गेल
तऽ एके दिनमे अहाँकेँ पिताजी के पता चल गेल छै क।
इह अहाँ, काम उम नै चलै छै, बड़ी ठंडी लागे छै, ठंडी के समय पर यहा। के पिताजी कहलखिन छै।
अच्छा, ई त बात अहाँकेँ निक कहै छीयै ई सभ होइ छै, ठंडीए मे होइ छै। छै कि नहि।
ह, आओर कहै छी ने अहाँकेँ खाना उना बनाब चलै छै।
एहि मे केहू लोग न जाय छै, कमाय घर पर आराम से बैठ। उठे छै खाय छी पियै छै अपन गाड़ी घर। कम पइते छै किना
ह, नहिना
आओर कहै छै, ने अहाँकेँ ओरी पलेन अंडा बनल छै य। पलीन देवार जग।
कथि कहै छै यहाँकेँ
प्लेन उड़े वाला जगह छियै क्य अहाँकेँ मने एयरपोर्ट बनल छै।
ह। नहि अहाँकेँ तऽ नहि बनै छियै अहाँकेँ थोड़ा गरीब छियै ने अहाँकेँ बनल छै, क्य कुछो।
नहि ई हम नहि कहै छिय मने ओने ओर बनल छी। ठीक या अहाँकेँ मने न बन ई त पता छै लेकिन छै मोदी सर। कर बनाल छै।
हँ, मोतिहारी मे बनले छै यहाँकेँ।
निक ढंग से है ने।
हँ, बड़ी निक देख छै।
ह तऽ बुझाइ छिये ह बुझाइ छी मी। से खराब उराब बनाबे छैय लेकिन बड़ा निक बनावै। ह यहाँकेँ सुन क।
ह, बड़ नै निक बनाव छी।
हँ बोलै छी ने की बोले रहै छी
अहाँके कहै छियै, अहाँके खाना-वाना बना लै छी अहाँके?
जी हम तऽ खाना-पीना सभ नीक ढंगसे बना लेबे छियै। अहाँके खाना-पीना बना लेबे छियै नीक ढंगसे?
हँ अहाँके भी बना लै छी यहाँके धन्य!
जी पता छै ओहिस न बोल जाइ छिय अहाँ केना बोलैल जाइ छी, इहाँके बोलेल जाइ छी
यहाँके भी यहाँ के भी नीक ढंगसे खाना बना ले छै यहाँके
तब तऽ कोनो बाते नहि छै कि ने!?
हँ अहाँके खानामे कोन-कोन सा चीज बना ले छी अहाँके?
हम तऽ बना लेबे छी आलूके सब्जी, करैलाके सब्जी भिंडीके भुजिया, आलूके भुजिया, करैलाके सब्जी चिकन, मटन, हंडी-मटन ई सब बना लेबे छियै अहाँके बता सकै छी अहाॅं की-की बना लेबै छी?
हॅं, यहाॅंके भी बना लेबे छी यहाँके सब्जी, दाल, भुजिया, भात अहाॅंके मतलब नीक-नीक खाना बना लैत छियै, जैसे मछली, मीट पूरी, सेवइ, पनीर, बिरियानी यहा यहांके बहुत नीक नीक खाना बना लैत छी
वाह, अहाँके त सु के बड़ा बुझाय छी नीकसे बनाबै छी ने नीक ढंगसे बनबै लगै छै
जी बड़ी नीक-नीक खाना बनाबै छी यहाँ के आबै छी ने कबो, अपने हाथसे बनाके खिलाबै छी अहाँके
जी जरूर, समय मिलैत छै तऽ जरूर आबै छी अहाँके आल कहै छै नेी यत कहल छै बोबियना छीक अहाँके ओ
हँ, यहाँ तो आलो छै दू दिन पहिले आबै छी यहाँके फेन चलै
हँ ताकला न भेलेल छी मने बड़ी तुतू लै गा छै बुझ न
हँ यहाके उसका दादाजी बोलै छै
जी बड़ा खराब है छियै ने
हँ लोला आर बे यहाँके
ई तॅं बात अहाँके नीक कहै छै कहै छै ई बात आ कहै छै ने ह त ओ ई गाछ-उछ कटै छै
यहाके तो न कटे छै यहाके कटल-उटर हय ने?
जी सरकार कटवा देबै छै। बड़ा हमरा खराब लागै छै कटबाबै छै तँ
हॅं, रास्ता बनाबै छै यहाँके सरकार की ने
जी नीक कहै छै अहाँ एकबार, बड़ी खराब लगै छै सरकार कऽ
का करे छै लोक के चलै लए रास्ता न रहै छै त का?
जी ई त बात अहाँके न कहै छै मने पेड़े-पौधा काट देबे छियै
मतलब थोड़ा खराब लागे छै ने थोड़ा मोड़ा लागा छै उनको भी
आब थोड़ा मोड़ा कहाँ से बड़ी ज्यदा हमरा लागे छै पेड़ पौधा के बा देबै छियै चलै छी ओ सब बात नहि करै छी आओर कहै छी ने अहाँके याद पड़ल छियै कि पढ़ाई उढ़ाई करे गेल छी बड़ा सही बात छै या
हँ यहाँके तो नहि गेल छै कैसे थोड़ा बेमार पड़ि जाइ छै ने यहाँके
अच्छा अहा बीमार पैर गेल छै मने परहे जाए गे छी आउ रोहित ओ गेल छै कि न
हँ सुन मे आबै छैजूगथा गए छै
छी लेकिन हमरा तऽ न लागै छै से ओ गेलो छे घरे
ह ग गय होगा ग छै ने तऽ नहि गया होगा य मतलब कई भाग गय होग
गेल छी भए गेल छी स हमरो लागे छी भए गेल छी जी ओकरा पढ़े लिखे मे मोन न लगे छे
ह सही बोलै छियै अहाँके
जी
अहाँके मनो नहि लागे छै पढ़े उढ़े मे शायद
जी ओकरा मोने ने लागे छै तनिको सा
अहाँके बड़ी सच बोलै छै कि ने
जी आशि बोधन असी भोद के तऽ को नहि लागै छै कि ना
ह ओ तऽ साफा बिगड़ गेल छ
लेकिन क्य करै छियै बोले देबै छ त आब जाइ छै चले छै यहां से बात त बड़ा नीक लागे छै कभी आओर समय मिलै छै तऽ अहाँसँ बातचीत करै छी
हुं चलिये
न रुकय छी आर तैका देर रुकै छी न आर कहै छै ने अहाँके माथा पी सब लोग नीक छै ने
हँ माता पिता सब नै छै आओर कहै छी
छै
अहाँ के सुनय मे आबै छै नया दुकान खोले छै अहा के
जी खोले छियै कापड़ा के थोड़ी न खोले छीयय किराना दुकान खोले के सोचले छी
अच्छा के दोकान कोन कोन चीज के खोलय छि अहाँके
किराना दोकान छियै आ की बोले छियै ने सर सामान घर के सर सामान नहि रहै छियै तेल मसाला साग साबुन
ठाण्डा उ ठण्डा उण्डा
जी त हमो तक खोले छियै
हँ तऽ अहाँ क कहबू आबैनतिये का
जी जरूर अहाँके जॉब समय मिले छै ने आबै छै अहा के फूल को लेवे छीिये अहाँ के हम फिरी में पिया देवे छीिये ने आरो कहै छी ने अहाँके खेल उल खेलै छियै
हँ यहाँके तऽ खेल खेले छै कहै छै ने
सबसे नीक खेल की लागै छै
सबसे तऽ नीक खेल लागे छै हमको नुका छिपी अहाँ के बताबै छीियै ने अहाँके सबसँ नीक खेल में कोन सा अच्छा लागे छै यहाँके
हमरा तऽ लागै छै आऐस तैस लागै छै बड़ा नीक लागे छै का कही अहाँके दिन भर हम खेले छिये
बड़ी मजा आबै छै खेलयके ने
जी बड़ी मजा आबै छै दिन रात ओहिमे लागल छियै
चलिय अहाँ से अहाँ से बात करके बहुत नीक लागे छै कभी टाइम मिलैत तऽ कभी फोन उर करके गप सप करै छी अहाँके ठीक है
चले छी आहूस बात के बड़ा नीक लगे छी कभी और समय मिलै छै ने त अहाँसँ गपशप करै छियै रख दै छीै हम रख दै छी रूकि जाइ छीै हम रखै छी एक सकेंड
ठीक रख द छी अहाँके